हेलो
हेलो
हाँ सखी
की हाल चाल सखी केना रह- रहै छियै अहाँ
बस नीके छियै आ बस जेना ज-चिड़िया घरमे रहै छै ना चिड़िया घर केरखवाला तेहने हमहुँ रहै छीयै सखी अहाँ तऽ बड्ड नीक सवाल केलहुँ हमरासे
जीव जन्तुके सम्हारके रखे- रखे-रखै छियौ की
हाँ एतय जीव कोई नहि छै जन्तु कोई नहि छै बहिन एतय सब जानवर छै सब जाएत छै जानवर बुझलियै हमरा हाँ रंग-रंगके हमरा घरमे अहाँके जानवर भेटत जे दुनिया भरमे कत कतो नै भेटै छै ओहन जानवर हमरा लगमे भेटयै या अहाँ अइबे न तब हूँ आ हम तऽ बिना टिकटके अहाँके जानवरके दर्शन करा देब अहाँ द-दसे मिनटमे कहब कि अभी चिड़िया घर से हमरा विदाइ दे दऽ हाँ
अहाँके घरमे तऽ चिड़ियाँ यै घर छै ने हमरा आरके घरमे तऽ राक्षस छथिन रा- अ
अच्छा ओ मतलब अहाँके घरमे रामायण चलैया
रमायण चलैय जेने ओन्ने से सूर्पनखा आओर करै छै ओने से लछमन वार करै छथिन पागल हो जाइ छै की हमरा आर के तऽ
हाँ ई जे सरकार जे गर्मी छुट्टी बनेलक ने ओ आदमी हमरा जे भेटा जाएत तऽ हम ओकर बाल सबटा नोच दियै बहिन जानै छियै एकदम दिमाग खराब हो जाइ छै यै एक महीना कोना जे हमरा कटै छै से हम केकरो नै कह सकै छी यै आ नै तऽ एहन तऽ कम से कम आधा दिन तऽ रहै छियै न शान्तमे आँ
जेना दू तीन घंटा सखी नौ बजे तक तऽ घरके कामे हो जाइ छै आ नौसँ एगारह जे दू घण्टा समय मिलै छै
अरे देखियौ फिर भी नीके छै कियाऽ जानै छियै काजो करै छी ने तऽ कनि ओकरोमे आराम कर लै छी आ ई सब जे बाल बच्चा बच्चा रहै छै घरमे जाने छियै न सुतयके समय ना उठयके टाइम आ नै खाइके न नहायके कोनो ए-बी- ई नियम नहि छै बहिन जखन मन करत तखन नहात जखन मन करत तखन खाऽत जखन मन करत तखन सुतत मतलब कोनोके नियम नै छै पढ़ाइ लिखाइ से तऽ कहल जाइ छै कि सन्यासे ले ले छै बुझलियै
वही हाल तऽ हमरा आर घरके छै सखी जेना इस्कुलसे आबै छै तऽ तऽ एकदम पागल करि कऽ धऽ दै छै। अच्छा हम आहाँके ई कारन। फोन कएले छियै जे अहाँ आमके कूचा केना विधिसे बनाबै छियै।
उएह अच्छा अचार जकाँ जे बनबै छियै।
न कूचा जेका महीन महीन कट के बनै छै मिरचाई दे के।
ऐ बहिन हम ओहन तऽ नै बनवै छियै हम तऽ अचार जकाँ बनवै छियै। कि महिंस घर। अ जे आम रहल न ओकरा छी पहिले धोक आ सुखा लियौ। बुझलियैए आ नै त नै सुखाय के अहाँके नै छै एहि समय तऽ अहाँ एकटा सूती कपड़ा लक। क आ सबके पोछि दियौ नीकसँ मतलब पानि नै रहबाक चाही ओकरामे। ठीक छै आ फिर सबके छील लिअ छिलनीस सब आम के छील लियअ आ तखन जे घीसनी होइ छै ओकर मोट। से अहाँ सब आमके घीस लिय आ फिर ओकरामे। नमक आ हरदि मिलाक आ धुप मे रख दिय चार राखल जाइ छै आम के फाड़ा वला। ओहने अहाँ ओकरो रख दियअ एक दिन ओकरा मे खूब तेज धूप जे लग जायत। तऽ अहाँ साँझोे कऽ ओकरामे मसाला मिला सकै छी। लेकिन ओकर पान कनि गाके हटा देब जे पानि छोटे छै ने। पैंन ओकरा छोड़ के। ए हटा देब आ तखन फिर। ओकरा मे तनि आओर सुखा दिअ धूप मे रख। कऽ बुझलियै आ तब इम्हर। सब जे अचारा अचार के मसाला रहै छै। ओकरा तैयार राखू हँ आ ओक। ओकरा तैयार राखू आ मसाला तऽ बुझले हएत कि बता दिअ।
मसाला तऽ ओहि पचफोरनमे जे मसाला रहै छै तनिका मेथी। अजवाइन मंगरेेल सोप। जीरा सेहो सब न सफसो चाहे राय धोनिया।
सरसो आ पियर सरसो देबै अहाँ। नाय कारी वाला नाय देबै जे इ रैची कहल जाइ छै रैची के नै देबै सरसों के नै देबै हँ सरसो आहाँ देबैय आ तखन ओकरा मे कनीक धनिया मिर्ची मिर्चा कनि बेसगी करि कऽ आ धनियो भी तनि बेसी करि कऽ। देबै आ ओकरामे फेर नमक आ हरदि दोबारा दऽ कऽ। ओकरा सबके अच्छा सेह सान लियौ आ हिंक कनिक बेसी कऽ कऽ डालबै। बुझलियै हँ ही्ंग कनिक बेसी करके डाल दियौ आ तखन फिर ओकरामे बुझलियौ नै के पाँच के जी के आम छै ने अचार। त अ मतलब कुच्चा तऽ ओकरामे अहाँ। के पाउए भर तेल लागत। आ नै त पाव नै त डेढ़ पाव ओकरा मे ज्यादा तेल नै खाय छै।
अच्छा।
ठीक छै। आ ओकरा फिर तेल से सान कऽ आ फिर धूप लगा दियऔ एक। तून दीदी जब तक मसाला नै ओकरा मे बिकै छै आ देखियौ तैयार तऽ होइये जाइ छै लेकिन कनी मसाला ओकरा मे पक जाइ छै तखन खायमे कनिक नीक लागल आ नै तऽ कनिक मसालाके कच हँ कच कचपन्ना जे लगै छै ने से न नीक लागत अहाँके उ अँचार बहिन एत। एहन सुन्दर होइ छै कि अहाँ जे खेबै ने त चटनी जेका लागत अहाँके। बुझलियै हँ गोल जाइ छै पूरा गोल जाइ छै।
आ सत्तू उत्तू मे जे सत्तू मसाला बनय छै ओ आर मे तो मिला के सान देब। तऽ आओर स्वाद।
आ बड्ड सुन्दर की बड्ड सुन्दर अहाँ चोखो के हाँ अहाँके अगर मन छै तऽ चोखो बना लिअ अहाँके मन छै तऽ आ ओकरा चटनीयो मे डालके बा बा बना लिय कियेकि देखियौ अभी तऽ छै उ गर्मी तऽ आम उम भेट भेटै छै तऽ हम सब डाल लै छी हँ आ लेकिन देखियौ ठंडा मे जे रहै छै तऽ टमाटर वाला ओतना नीक नै लागे छै जतेक नीक अहाँके ई अँचार वाला लागै छै धनियाँ के चटनी
बुझलियै तऽ धनियाँ पात के जे चटनी बनबै छियै ओकरामे कनिक इहो डाल दिअ आ कनिक टमाटरो डाल दिअ दुनू के स्वाद अहाँके भेट जायत
खूब स्वाद लगै छै होते नै खट्टा- खट्टा
जे कहल जाइ छै ने कि चटनी चटनिए जकाँ लागै छै से बात होइ छै
देखु न जे अहाँ बोले छै तऽ हमरा ओर के मुँह मे पानी आ जाय छै खटर
सुनू ने सखी जब अहाँ बनेबै तखन बनेबै आम आयल छै की की नय आइल छै अभी
अभी न आज बोलबै मालिक के की तनिका हमरा ओर के पाँच किलो आम कीन के आन देब
अच्छा ठीक छै तऽ अहाँ मँंगवा लियौ, हँ मँंगवा लिअ आ अगर हेतै न तऽ हमहुँ अहाँके- अहाँके संग मे खाली छील काट लेबै आ ओकरा घीस लेबै बुझलियै जादा देर नय लागत आहाँ के, हँ जादा देर नय लागत, आहाँ बैसबै न तऽ आधा घंटा एक घं टा मे भै जेतै। आधा घंटा काफी छै बुझलियै हँ खीस क आ दे देेबै धूपमे आ फिर हम आयब अहाँके संगमे आ हम कर देब
ठीक छै तऽ मिली- जुली, जल्दी -जल्दी हो भी जायत आ ई नीक
कर देब आहाँ के हँ आ नब हेतै न तऽ हम कनिक अपन जे बनयले छी से हम अहाँ ला लेल ला देब ठीक छै अहाँ चख लियौ हँ अहाँके मन भेतै तऽ अहाँ चख लिअ आ तखन अहाँ मँगबेबै
हँ ई बीट नीक छै जेना अहाँ ला देब तऽ हमरो ओर के तनिका अहाँके हाथ के स्वाद मिल जायत जेना हम तऽ बनैबे करब लेकिन अहाँके हाथ के जे स्वाद छै ओ मुँह मे घुल जाइ छै
हँ कोनो नै बात सखी कहबै तो एक वोयाम हम पहुँचा देब अहाँ के हम बनैले
आ नेकी आर पूछ -पूछ सकी नेकी आर पूछ- पूछ जेना हमरा आओरके अहाँ पहूँचा देब तऽ हमे तऽ खुश हो जायब
हाँ तो छोड़ दियौ नै मँंगबयौ अहाँ हमर जे बनल छै हम अहाँके दे देब बुझलियै
पहुँचा देब एक बोययायम आमके अचार तऽ हमरा आरके तऽ साल भरि चल जाएत
हाँ हाँ ठीक छै हाँ ठीक छै टॉफी वला जे रहै छै ने ऐं डब्बा हाँ हम ओकरासँ एक डब्बा हम पहुँचा देब अहाँके कोनो दिक्कत नहि छै
कनि तनिका पैघे डिब्बा खोजब अहाँ
ए सखी हमरा लगमे नहि छै तब बुझलियै हमरा लगमे नै छै डब्बो नै छै अचारो नै छै अहाँके लालच बढ़ैया हम नै दै छी तब अहाँके
ना- ना सखी अहाँ तो ऋषिया गेल छियै जाउ
नै तऽ अहाँ अप- अपन मुँह खोलै छी तऽ पैघे करिते जाइ छियै आ हम कहलहूँ कि सखीके हम नै दै छी छोट बच्चा छै तऽ किया ओ काज करथिन हमही दऽ दै छी मेहनत से बचबै छियै अहाँके तऽ अहाँ हमर मूड़ी कुचै छी छोड़ दियौ सखी अहाँ अपन बना लिअ पाँचके जे नहि दसके जे म- मंगवा लिअ अहाँ
तऽ सुनू ने सखी तऽ ऐं - अ-अहाँ नहि तऽ सङ्गेमे त- तऽ अहाँके छिले काटेके पड़त नऽ से अहाँ जे अ-अगर अपन घरके अचार आइन देव तऽ हमरा आरके आओर नीक हो जाएत ना सखी तऽ अहाँ तनिका पैघ डिब्बामे
ठीक नहि नहि नहि छै सखी तऽ हम की कहलहूँ कि हमरा लंगमे ने डब्बा छै आ ने अचार छै ठीक छै अहाँ
अहाँ लगमे डब्बा
नहि नहि आचारो नहि छै ने सखी आरे सखी की कहूँ अहाँके हम कहै छी ने हम की कहु आ सखी बाप रे बाप देखियौ हमरा अचार नहि तऽ कोनो बात नहि आइ काल्हि ई जमाना छै अहाँ देखियौ आदमी के देख लिअ आदमीके देखके गिरगिटो आजकल शरमा जाइ छै
हाँ जे तेना जेहा अहाँ रंगके जेहा अहाँ अपन रंगके बदलै छियै तेना अहाँके देखके तऽ गिरगिटो लजा जाइ
अरे खूब लजाए छै तऽ घूँघट उऊंघट सब काढ़ ले छै हमरा देख कऽ बुझलियै
सेहे बात न सखी की
आरे नहि कहियो अहाँ हम की कहलहूँ अहाँके जे अहाँ हमरा से हाल चाल पूछलहूँ तऽ हम कि कहलहूँ अहाँके हम जे रहै छी से हम चिड़ियाँ घरमे रहै छी जनावर हमरा घरमे रहै छै ए एहन एहन जनावर हम अहाँक भेटा देब की अहाँ कहबै की अहाँ हम देखलहुँ हँ जे पूरा दुनियाँमे नहि मिलै छै हाँ हाँ हाँ हाँ घूमऽके नहि पड़त बहन अहाँ एबै न तऽ अहाँके अपने
तऽ
हाँ बैसहु नहि पड़त अहाँके हम बैसहु ला नहि कहब अहाँ ठाढ़े ठाढ़े सब चीज के दर्शन कर लेब जेना कृष्ण जी यशोदा मैया के अपन मुँह मे पूरा ब्रह्मा्ड दिखा देलखिन ओना अहाँ हमर घर मे सब जानवर के देख लेब बुझलियै अहाँ हसै छी
रा के उतसुक पता छै जे अहाँके घर हम केना आयब
हँ केना की एबै अहाँ गाड़ी पकड़ू ओतय से गाड़ी धरलियै एकटा की कहल जाइ छै ऑटो बुझलियाय
सखी हमरा आरके ने एकटा कॉल आबै छै हम अहाँके कॉल करब ठीक छै
हँ ठीक छै सखी ठीक छै राखू हँ ठे